गोर लगै छी मां, खुब खुश रहु ठीक छी। हँ, अहां ठीक छी मम्मी। हम ठीक छी, अहाँ ठीक छी?
हं मम्मी ठीक छी, ठीक रहऽ देबै तब तक रहबै।
अहाँ एते बदमास छियै दुनिया से।
नहि दुनिआँ से नहि, लेकिन आब जे माय बापमे रहतै सएह हेतै। तना
अहां एते बुधियार बच्चा छलौं।
से तऽ अहाँके आत्मे जानैत हैत कतेक बुधियार बच्चा छी हम।
हुं और की सब करे छी।
पिंकी मौसी से अहाँतऽ बड़ फुलैत रहैये। हम केलौ़ं तऽ चुप्पी?
हूँ।
दस बजैले होइ छै।
अहाँके बोलिये स बेहोश भ जाइ छी।
अहाँ न एनहिएं डर बना कऽ राखू, ई डर हमरा बढ़ियाँ लागत।
एकहि हरदिन ई डरे क धमकने, हँह। जाक माँओ के क
एना नै बजियो। आर अहाँके ब-बौआ ठीक ऐ छोटकी?
बड सुन्दर। बड सुन्दर, उम्र के बा पूजा दीदी से, देने जेहने जेटकी ओइ सँ कम कनी अ छोटकी अइ।
कम ह, अच्छा धन्यवाद हमर बड़ाइ करैके लेल।
की छुलाइ तऽ छोटकी भाँड़े लागल खै। से बात हँ।
अच्छा होइत एतै, भाँड़े लागल की होइ छै?
ओ फकड़ा छै। माँ गेल? नै।
हँ एकदम थैक केलौंहें, एन्ना नै काज पर रहै के रहै छै,
की भेलै? कू
अआँ तऽ कपिलेश्वर बड गेल छियै कपिलेश्वर के बारे में किछु बतइयौ।
कपलेश्वर तऽ बड गेल छि लेकिन अहूँ के कतेक दिन ल के गेल हेब।
नै-नै अहा कपलेश्वर के इतिहास के बारे म बतैयौ से पूइछ रहल छी।
ओ कपिल मुनि के द्वारा स्थापित छथिन, तैं ओ कपिलेश्वर ओकर नाम छैन। छाती।
नै मारु, फ
छाती पर किये मारल?
ओकरा मार नहिं, छाती नै पीटू। ऐ बाले हँ भऽ गेलै ओ ब-केलखिन अस्थापना अइमें छाति पीटै बलै कोन बात रहे?
फुरैत रहैये वैसल-वैसल।
की करिए हमरा इहे काज ए इहे से पाँच से रुपया अबै हेछि।
बैस-बैसल-बैसल सबके दिमाग खैके?
अहाँ के नै ऐ, नै चिन्ता करू अहाँ के नहि खेब पेब।
हूँ।
अहाँके तऽ बड खुशी होइत रहत, जहन अहाँके बेटी सब अहाँके छोइड़ क चैल जेत तऽ।
ई तऽ हर आदमी के दु-होइ छै खुश।
नै खुशी-खुसी एक बेर स।
अहूँके ओतबे खुशी हैत जे अहाँ जेब से।
हूँ।
आव अहीं बताउ सुगौना बेटी के की खासियत छै, किये लोग डरै छै?
और सब तऽ डरै छै, ककरौल बला लोक सब नैल् डरै छ।
हमरा किये डर हेतै, आन गाँवके लोकके आन गाँंव से किये डर हेत?
नहि से नहि मतलब ओ कतै बदमाश हेतै जे बदमासो सऽ डर नहि लागै छै।
डर हेते।
आहँके बोहिन फेर गाम आबि गेलेथि हे सुनंलौ हें।
हँ कहलखि हे सुगोना बला के खोज खबैर लेबऽ के अए।
ओ बुझैया प्लेटफॉम पर चरहैय छै कि फेर। कहै छथि जे घर जाय के बदला फेर ट्रेन पकड़ि लै छै सेहे छै।
ई की करतै फुरसत मे छै।
किछ बेसीए फुरसत में छैथ। कहै के कोनो बात नहि।
आब अहाँ बताउ जे अहाँसबके राजनगर फेमस अइ तऽ ओतय की छै राज पैलेस मे।
अ राज पैलेसमे तऽ मतलब। राजाके अथि छियनि दरबार। मन्दिर छियै। स्मा स्थल छै घूमे लै पार्क छै।
दरबार तऽ राजाके बहुत नीक कोन प्रकारके ई दरबार छैन।
ई मतलब हुनकर घर छलनि हे। जाहिमे ओ और हुनकर भेए आइ डोंट नो हमरा पास जानकारी नहि अइ ई पूरा। ओ या राजा के भैए नहि रहलखिन तऽ ओकरा सरकार द्वारा सीज। कऽ लेल गेल।
तऽ एखनो धरि एते फेमस किये छैय। जे लोक जाइ छै।
कियाकि ओतऽ नऽ लऽ नौ महलख्खा महल छै यानि कि। नऽ टा महल छै मतलब नऽ ऊँचाइ पड़ छै आर ओ। ढ भूकम्प में तैयो एखन ऐते अथि छै ओहिमे भी एस जे कॉलेज छै हुनकर घर मे।
ई राजा के धरोहर छैन। ओकरा स्मृति रूप में लोक प्रदर्शन ला
अहाँ तऽ अपने बुझनुक बुझा रहल छी
जे अहाँ अपन क्षेत्रमे तऽ अहाँ ओहिसँ वाकिफ हेब लेकिन हमरा तऽ।
नहि हम भंडार से वाकिफ छी अपन क्षेत्र मे।
हमरा नय बुझल छले आहा बाते बन वाकिफ छी
ह धिया-पुता काज में मोन लागि गेलेकिन हम इहे सोचने छी दूटा नाव पर पैर नय दिय ने कि दैत हैत से तऽ
आहा के तऽ पोखईर के डर होय तऽ नाव पर केना चलि जाइ छीयै नाव ड़ोडे पर चला सकय कै आदमी खुनय छै से हमरा बता एकटा दू प्रकार के पोखरि खुनाई छै।
हँ हँ एकटा देत के द्वारा खुनल जाए छै और एकटा इन्सान द्वारा
तऽ अपने आप मे पइन आबि जाइ छै आ मिथिला में आर‌ ओ बारह बीघा से कम के पोखर नय बनबै छलै हु आ ई बताउ जे मिथिलांचल के की प्रसिद्ध छैय
मिथिलांचल के गाइर
ऐऽ हु हू हँ मिथिलो के छीयै की।
माँ।
मखान पान। मिथिला पेन्टिंग।
ई सब फेमस छै मिथिलांचल के अरिकंचन हमर बहिन बिजनस।
अदौरी चरौरी। तिलकोर के बिसर गेलिए तिलकोर आहा अति ऊतम। । । आर। ।
दू बेर आवाज नई आब रहल अइ।
हा और।
हँ और सब बढ़िआ अईछ।
बजियो नाम लिखा गेल। हम कता कॉलेज मे।
याद करै छी ओ हो दिन जेहीया। एक दिन बाबा दाय हाथ पकेड़ क ल गेल भुबनेश्वरी मंदिर। नाम लिखेले ह आइ अपने कॉलज मे नाम लिखबै छी। बड़ी याद आबैया बाबा के बड़ी याद आबैया दाइ के। । नानी के नय आबे के दुए टा आंख अइ तेसर आंखि नय ये जे नोर कतअ स बहाउ। कहियो।
आ ओते ओते आँख मे से नोड़ नई बहाउ नई त सू।
एत्ते एत्ते याद अबे या जे घर मे रहे छी तऽ दू तीन दिन अभास भेल ए। जे बाबा बड़ बड़ा रहल छथीन दलान पर। भगवान के सपथ खा क रहल छी फेर गर से सुनै छले लगे या ओ कुहरि रहल छथिन। फेर सोचलहु जे मदन बाजैत छै दलान पर। आ सब दिन लागैया एतऽ।
तऽ घर किया नय बदैल लै छी अहाँ।
नय हमरा डोर नय होइया मतलब बस हम फेर अन्ठा देलहुँं मोन मे होइया। जे भए अइछ।
दाइयो एकटा छथिन हुनका लग जाइ किया ने सुति रहै छै।
मरल भूत नीक जीवैत भूत नई नीक।
या।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
किछ नहि।
हँ सएह आ झूठ नहि लाय लपेट नहि हम बाजब बौआ। बड़ दिल के साफ आदमी छियै हम से हम कहब।
पोखरि मे जे पानि जते छै तते साफ।
अपने करि लै छै समानमे। आओर सब कहियो बुच्ची सॉरी मम्मी।
बड़ सुन्दर बुच्ची आर कहु।
हमर से एकेटा प्रश्न अय जे मिथिलांचल मे पैघ सन्तान के नाम नहि लै छै। तहन आहाँ के एको बेर ई नहिे भेल। हलो धिठ्गर कनिया यै भैंसुर लोकनिया हाँ हमर नाम किए लेलौं। कहियो हमरा बौआ केिया नै कहलौ अहाँ। हू। तखन अहाँके नहि बुझल अइ अहाँ अंगनामे त सभसँ पैघ भैंसुर छलखिन हेँ जा क अपन साउस के नै देखलियनि। कइट गेलौ। बजियौ। हलो।